हेलो
हेलो हँ
हँ तऽ आइ के अपन सब के बात करेके टॉपिक रहत इसकुल ठीक छै
ठीक छै
तऽ स्कूल के बारे मे हम ई कहय चाहब जे स्कूल एगो एहन स्थान होय छै ने एहन जगह होय छै छै जतऽ बच्चा सब ने शिक्षा प्राप्त करै छै उ अपन जीवन के पहिल नीव मजबूत बनाबै छथिन अपन स्सकुले सँ ई केवल पढ़ाई करय के एगो केन्द्र नय छै बल्कि एगो एहन स्थान छै ने जतय बच्चा सब जे होइ छथिन से सारा शारीरिक मानसिक आ सामाजिक और नैतिक के विकास करे छथिन इसकूल के जे छै ने ज्ञान के मंदिरो कहल जाइ छै तेहि दुआरे कहिलए की जे ओता बहुत व्यक्ति सब अपन भविष्य के बहुत की हर व्यक्ति के अपन भविष्य के शुरुआत करैया हर व्यक्ति के जे जीवन के स्कुल होइया ने एगो बहुत बड़ा महत्व राखैए ई उएह जगह होइ छै जतय से ओसभ पहली बार अनुशासन के समय के मूल्य के मित्रता के समाज के सबकछु के नियम सीखे छथिन इकुल एगो आदमी के अच्छा नागरिक बनावे मे ने दिशा तैयार करै छै आब अहाँ हमरा बताबू किछु इसकुल के बारे मे
ह विद्यालय जे छै से अपन जीवन के एगो महत्वपूर्ण स्थान त छैये एहिसँ जे छै अपनासभ शिक्षा प्राप्त करैत छियै अनुशासन सांस कार के जते अच्छा आचरण होइ छै ओ सबके सीख प्राप्त करै छीयै इ एगो मंदिर के सामान छै ने अपना सब ले कियाकि अपना सब बुझिते छियै शिक्षक जे छै से अपना सबके पढ़ाबै छथिन आ जे शिक्षक गुरु होइ छै ओकरा अपना सब ईश्वर के दर्जा देय छिए श्री कृष्ण भगवान त स्वं कहने छथिन हुनकर एगो कहावतो छै जे गुरु गोविन्द देखउ खरे काके लाबू पाउ से तऽ सुनने हैबबई जे अगर ओत गुरु खड़ा हयत आ गोविन्द भगवान ईश्वर अपने स्वयं किया ने खड़ा हुआ तऽ भगवान कहै छथिन जे ईश्वर के नै लेकिन गुरु के पैर जरूर जरूर छू क गोर लागऽ के चाही किय बनिहारी गुरु अपने गोविन्द जी के बताय कि गोविन्द अपने कहै छै आ ओहि के बाद से जीवन जियै के जे छै से एगो दिशा प्रदान करै छै अपन स्कूल ई एकटा मतलब अच्छा विद्यालय बच्चा के सर्व सर्व गामीण वी विकास मे सहायता करे छै जेकि एगो जिम्मेदार नागरिक बने मे बहुत बड़का हुनकर योगदान होइ छै
बिलकुल बिलकुल अहाँ सही कहलौ हम अभी कनि इस पूल के वातावरण के बारे मे अहाँके बताबऽ चाहब जे ईस्कुल के जे वातावरण होइ छै ने से बच्चा के विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबे छै ई जे होइ छै ने नीक साफ सुथरा एगो रहय के चाही अनुशासित रहय के चाही अप्रेरणादायक होइ छै ओतऽ जे छै ने से शिक्षक सब कर्मचारी सब साथ मे प्रेम से सम्मान के व्यवहार से रहै छै। कक्षा मे पढ़ाई के साथ साथ न खेल कूद सांकृ सांस्कृतिक कार्यक्रम आओर अन्य गतिविधि सब जे होइए ओहो सबमे भाग लै छथिन ओतय जे बच्चा सब छै से सं तुलित विकास प्रदान करै छथि अओर इसकुल के वातावरण एहन होय के चाही जैमे ने बच्चा सब ने बिना डरल नया नया चीज सब सीख सकै। आओर अपन विचार के नीक तरीकाँ‌स व्यक्त कऽ सकैत छथिन। एहन इसकुल के महत्व तऽ की कहू एहन अत्यन्त अधिक रहैए। अपन सभके जीवन के जे ओतऽ केवल किताबे के ज्ञान नै मिलै छै बल्कि जीवन जीवै के कलाओ सिखाएल जाय छै। इसकुल एहन जगह होइया जे अपना सबके गलत सही के अन्तर समझाबै यऽ। आओर अच्छा संस्कार दैय आब अहाँ हमरा बताबु किछो ईस्कुल के बारेमे
हुॅं बात तऽ सही कहलियै जे विद्यालय जे छै। सेमे बहुत एहन एन जगह हइै जेनाकि हेलका शिक्षा पुस्तकालय प्रयोगशाला खेल के मैदान अ प्रार्थना सभा एत सब जे य से अनेक सुविधा प्रदान रह ये मतलब प्रातः काल जे ये बच्चा गेल स्कूल त प्रात प्रार्थना केलक अपन प्रार्थना कऽ कऽ भगवानके याद कऽ कऽ दिन के शुरुआत केलक। ओहिस की होइ छै बच्चा के मोन मे सकारात्मक सकारात्मकता आबैए आ एगो ऊर्जा ओहो आबै यऽ जैसे शिक्षा विध विद्यार्थी के बीचमे जे छै शिक्षक सबसँ एकदम प्रेम पूर्ण सम्बन्ध बैन जाइय। विद्यालय के वातावरण से मतलब एकदम बच्चा जे है से मंत्रमुग्ध जाइए। आ ई सब ओकरा एगो सुन्दर फ्यूचर एगो सुन्दर विकसित फ्यूचर मे प्रदान करै य आ मतलब विद्यालय आ शिक्षक सब तऽ छैहे जे सबसँ महत्वपूर्ण स्तंभ होइ छै। ईस्कुल के ई सब जे छै से अल तऽ अलग अलग तरीका के ज्ञान प्राप्त करबा कऽ अन्य विषय मे बच्चा‌ के हर क्षेत्रमे जेना खेलकूद कला संगगीत नृत्य आ सांस्कृतिक गतिविधिय मे एगो महाम के माध्यम से ओकशके प्रतिभा के विकास कराबै छथिन। आ विद्यालय के समय के पालन करै छथिन।
बिलकुल आब हम बताबय चाहब अहाँके इसकुल जे छै न तऽ बच्चा सब जे होइ छथिन से विभिन्न तरह के विषय सभ के अध्ययन करैत छथिन जाहि मे ने गणित विज्ञान इतिहास, भूगोल ई सब जे होइ या और बहुत सारा आबे या विषय सब ई विषय सबके माध्यम सँ न ओ सब दुनिया के बारे मे जानकारी जे मिलै छै से बताबऽ चाहैत छथिन आ अपन सोच के विकसित करयके चाही ई बताबय चाहै छथिन एकर अलावा जे छै से इ स्कुल जे यए ने हमरा अपना सबके आत्मविश्वास आ आत्मनिर्भर भेनाइ सिखाबैय। ई कहल जाइ छै ई मानल जाइ छै जे ई जे जगह होइ छै न से प्रतिभाषा के पहचान होइ छै। एतऽ आदमी सब अपन निखरे छथिन। ओर अपन जीवन के भेल नय नीक सॉल्यूशन ले छथिन विद्यार्थी के जीवन के बारे मे हम अहके किछु कह चाहब जे विद्यार्थी के जे स्सकुल के समय मे ने विद्यार्थी के जीवन न सबस सुनहरा समय होइ छै विद्यार्थी के जीवन के ई समय जे होइ छै से नया नया चीज सिखे के होइ छै दोस्त बनाबे के होइ छै अजी अपन जीये के महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त करे के होइ छै विद्यार्थी के जीवन जे यै ने से अपना सबके पढ़ाइ के साथ साथ खेल कूद ओर अन्य गतिविधि सब जे होइया ने ओहो मे भाग लेनाइ के बारे मे सिखाबैए एहिसँ अपना सब न सर्व गुण सम्पन्न होइ मे काश मे बहुत महत्वपूर्ण होइ है स्कूल के जे अनुशासन होइ य जे विशेष महत्व राखैए अनुशासन अपना सब से समय के सही उपयोग करनाइ सिखाबै आ ओर जिम्मेदारी निभेनाइ सिखाबैय इसकुल समय पर आना एनाइ नियम के पालन करनाइ शिक्षक के सम्मान करनाइ अनुशासन के एगो महत्वपूर्ण भाग होइ ई आदत सब जे होइ छै से जीवन मे सफल बनेयमे एगो बच्चा के बहुत महत्व महत्वपूर्ण होइ छै आब अहाँ हमरा बताबु किछो
बात तऽ सही कहलियै आहाँ विद्यालय मे जे पढ़ाई य इनके साथ एहन गतिविधिय करल जाइ छै जाहिमे खेल कूद भेल वाद विवाद भेल निबन्ध लेखन भेल चित्रकला नाट भेल सगीत अ वीज्ञान प्रदर्शन भेल ई सब सामिल ह हि गतिविधि मे विद्यार्थी जे ह से अपन आत्मविश्वास के नेतृत्व क्षमता के र चुनात्मकताे के विकास होइय ओहिके बाद वार्षिक उत्सव सब सेहो एनुअल फंक्शन जेकरा कहै छियै से सब मे करायल जाइया खेल दिवस मनायल जाइया स्वतंत्रता दिवस आ बहुत सारा एहन अपन सब के राष्ट्रीय पर्व यए सेसभ मनायल जाइए एहि सब के माध्यम से एगो कार्यक्रम विद्यालय में रखायल जाइय जे जीवन के आनंद ने बनबैत रहैया ह मतलब विद्यालय मे जे अहाँ कहलियै से अनुशासन के विशेष महत्व होइ छै ई बात तऽ जरूर छै अनुशासन के बिना जे छै से शिक्षा अधूरा भ गेले मतलब समय पर विद्यालय एनाइ फॉर्म शिक्षा मे ध्यान देना शिक्षक के बात के मतलब अपन मन से खूब मन लगााक मनन करनाइ ओकर अनुशासन से भाग लेनाइ नुसानसिक विद्यार्थी जीवन के आगे बढ़बै छै आ सफलता प्राप्त करेके एगो एकदम हमरा सबके अनुशासन के पाठ
बिलकुल सही कहलहु अहाँ आब हम बाजऽ चाहब जे तैता के महत्व के बारे में स्कूल में आदमी अपन जीवन के सबसे नीक मित्र सब मिलै छथिन उएह मित्रता के बारेमे हम कनि बताबऽ चाहब जे स्कुल मे ने जीवन के सब से सच्चा मित्र मिलै छथिन ओ मित्र जे छ रहै छथिन ने से सुख दुःख मे साथ दय छथिन उ एहन जीवन के अपन सबके जीवन के खुशहाल बना दै छथिन मित्रता जे होइ छै ने से सहियोग होइ छै समझदारी होइ छै और अपना सबके सहनशीलता सिखाबैत छै स्कूल के जे दोस्त होइ छै न से अपना सब साथ स्कूल के दोस्त सब जे अपना संगे जे अपना सब सँ साथ बिताबै छै उ सबमें जीवन भर यादगार रहै छै स्कूल और समाज के बारे में हम आब किछु बताबऽ चाहब जे स्कूल समाज के न एगो महत्वपूर्ण हिस्सा होइ छै ई समाज में शिक्षित और जागरूक बनाबै छै शिक्षित समाज के बनाबै छै और जागरूक ई अच्छा स्कूल के समाज के विकास में एगो महत्वपूर्ण योगदान होइ छै कइला अहाँ पुछबै तऽ हम ई कहअ चाहब जे अच्छा स्कूल जे होइ छै से अच्छा शिक्षा प्रदान करै छथिन और ओकर कारण आदमी सब शिक्षित होइ छै हुनकर सबके दिमाग विकसित होइ छै आब हम अंत में ई कहअ चाहब जे स्कूल जे होइ छै ने अपन सबके जीवन के महत्वपूर्ण आधार होइ छै शिक्षा प्रदान परै छै संस्कार दै छै जीवन दै छै और कला सिखाबै छै
तऽ होइते छै एहिमें ज्ञान, संस्कार, अनुशासन आत्मनिर्भरता से सब शिक्षा भेटै छै हूं के बाद विद्यालय में बतैल जाइ छै इ समय जीवन केना मतलब सब स सुन्दर विद्यालय के जीवन में छै उपयोगी समय होइ छै एहिमें विद्यालय के प्रेम कर के चाही अपना सबके सम्मान कर केँ चाही